हलो नमस्कार नमस्कार नमस्कार कली हम अंतरिक्ष अनुसन्धान बारे मे एक रोचक कार्यक्रम देखलियू आ बहुत किछु नव जानकारी प्राप्त कैलक
बिलकुल अंतरिछ अनुसन्धान आधुनिक विज्ञानके सभसँ रोमांच क्षेत्रमेसे एक मानल जाइत अछि
सच कहू तो मानव सदियो से आकाश ग्रह तारा आ ब्रह्मण्डक रहस्य बुझबाक प्रयास करैत आबि रहल छै
हँ एहि जिज्ञासाके एहि कारणे अंतरिक्ष विज्ञानके विज्ञान सम्भव सकल अछि
हमरा लगैत अछि जे रॉकेट तकनीक अंतरिक्ष अनुसंधान आधार अछि
बिलकुल रॉकेट बिना उपग्रह अंतरिक्षयान आ वैज्ञानिक उपकरण के अंतरिक्ष धरि पहुँचन सम्भव नहि अछि
कलि हम परलियो जे उपग्रह सब दैनिक जीवन में बहाॅत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
हँ मौसम पूर्णम अनुमान जीपीएस सञ्चार आ इन्टरनेट सेवा में उफग्रह बहुत योगदान अछि
सच कहू तो अंतरिछ अनुसन्धान केवल वैज्ञानिक जिज्ञासा तक सीमित नहि रहै अछि
बिलकुल एकर प्रत्य्यक्ष लाभ कृषि शिक्षा सञ्चार आ सुरक्षा क्षेत्र में सेहो भेटैत अछि
हमरा लगैत छै चन्द्रमा पर मानवक पहुँच इतिहासक एक महत्वपूर्ण उपलब्धि छल
हँ एहि उपलब्धि से साबित भेल जे मानव कठिन आ से कठिन लक्ष्य प्राप्त सकैत अछि
कहलियए हम देखलियौ जे वैज्ञानिक सब मंगल ग्रह पर सेहो लगातार अध्ययन कर रहल छथि
बिलकुल मङंगल ग्रह अध्ययन से भविष्यमें मानव बस्ती बसाय सम्बन्धी सम्भावना सभक खोज एकल जा रहल अछि
सच कहू त अंतरिछ अनुसन्धान बहुत महंगा प्रक्रिया होइत अछि
हँ मुदा एकर माध्यम से प्राप्त ज्ञान आ तकनीकी दीर्घकाल में समाज लेल अत्यन्त लाभदायक साबित होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे अंतरिक्ष वैज्ञानिक सबक कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण होइत अछि
बिलकुल बिलकुल छोटसँ छोट गलती सेहो पूरा मशीनके प्रभावित सकैत अछि
कल्हि हम पहिलियौ जे अन्तरिक्ष दूरवीन सभ ब्रह्माण्डक अध्ययनमे सहायता करैत छथि
हँ एहि उपकरण सभक माध्यमसँ अरबो प्रकाश वर्ष दूर स्थित वस्तु अध्ययन सम्भव भेल अछि
सच कह तो ब्रह्माण्डक विशालता सुनि के आश्चर्य होइत छै
बिलकुल वैज्ञानिक सभक अनुसार ब्रह्माण्ड में अरबो आकाशगङ्गा मौजूद छथि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमें अन्तरिक्ष अनुसन्धान आओर अधिक महत्वपूर्ण बनत
हँ नव मशीन नव तकनीक आ नव खोज मानव ज्ञानके सीमा में लगातार बढ़ाबैत रहत
बिलकुल सही कर लियौ अन्तरिक्ष अनुसन्धान केवल ग्रह तारा अध्ययन करबाक विषय नहि बल्कि विज्ञान तकनीक मानव जिज्ञासा वैश्विक विकास आ भविष्य्यक सम्भावना सबक एहन महत्वपूर्ण क्षेत्र अछि जही से सम्पूर्ण मानव सभ्यता लाभान्वित होइ त
काली में स्वचत चलू जे अन्तरिक्ष अनुसन्धान मानव इतिहासक सबसँ साहसिक प्रयास सभ में सँ एक अछि
बिल्कुल किएकि मनुष्य अपन ग्रहसँ बाहर निकलि कऽ ब्रह्मण्डक रहस्य बुझबाक प्रयास कर रहल छी
सच कहतो अंतरिक्ष दूरी आ विशालता कल्पनासँ बहुत पैग अछि
हँ ब्रह्मण्डक एतेक विशाल अछि जे प्रकाश के सेहो बहुत दूर यात्रा करबा में लाखो करोड़ो वर्ष लागी जाइत
हमरा लगैत अछि जे अंतरिक्ष यान निर्माण करनाइ बहुत कठिन कार्य होइत अछि
बिलकुल वैज्ञानिक सबके गति तापमान गुरुत्वकर्षण आ सुरक्षा जेक अनेक चुनौती सबक समाधान करबाक पड़ैत अछि
काली हम पढ़लहुँ जे अंतरिक्ष स्टेशन मे वैज्ञानिक सब मस्त महीनो धरिे रहै शोध करैत अछि
हँ अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक प्रयोग लेल एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला जकां कार्य करैत अछि
सच कहू तो शून्य गुरुताकर्षण मे जीवन बहुत अलग अनुभव होइत अछि
बिलकुल ओतय चलनाइ खेनाय आ सुतनाय धरी पृथ्वी से बिलकुल अलग होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे अन्तरिक्ष अनुसन्धान भविष्यमे मानव जीवन बदलि सकैत अछि
हँ वैज्ञानिक सब अन्य ग्रह पर जीवनक सम्भावना भविष्यक मानव बस्ती पर शोध करी रहल छथि
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत देश अन्तरिक्ष कार्यक्रमपर भारी निवेश करि रहल छथि
बिल्कुल कियाकि अंतरिक्ष विज्ञानक विकास से तकनीक अर्थव्यवस्था दुनू के लाभ होइत अछि
सच कहौ तो उपग्रहसभ आधुनिक दुनिआके आधार बनि गेल छथि
हँ मौसम जानकारी मोबाइल नेटवर्क टेलिविजन आ जी पी एस सब उप उपग्रह पर निर्भर करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे अन्तरिक्षमे संसाधन खोजबाक प्रयास सेहो चलि रहल अछि
बिलकुल वैज्ञानिक सब छुधग्रह आ अन्य खगोलीय पिंड पर उपलब्ध संसाधनक अध्ययन करि रहल छथि
काल्हि हम पढ़लहुँ जे अंतरिक्ष पर्यटन भविष्यमे सम्भव सकैत अछि
हँ किछु नीजी कम्पनी लोक सबके अंतरिक्ष यात्रा करबाक योजना पर कार्य कर रहल अछि
सच कहु तऽ अन्तरिक्ष अनुस अनुसंसाधन मानव जिज्ञासाक सभसँ सुन्दर उदाहरण अछि
बिलकुल मनुष्य सदैव अपन सीमा पर जाके नव ज्ञान प्राप्त करबाक प्रयास करैत रहल अछि
हमरा विश्वास अछि जे भविष्यमे बहुत रास एहन खोज होयत जे आइ हम कल्पना सेहो नहि सकैत अछि
हँ विज्ञानक प्रगति लगातार मानव ज्ञानक सीमा बढ़ा रहल अछि
सही कहलियै अन्तरिक्ष अनुसन्धान मानव आशा जिज्ञासा वैज्ञानिक सोच तकनीक नवोचार व्यवसायिक सहयोग आ भविष्यसँ असीम सम्भावनाक एहन प्रतीक अछि जहि से सम्पूर्ण मानव सभ्यता के नव दिशामे नओ प्रेरणा प्राप्त होइत अछि
कल्ही हम सोचेत छलूं जे जतेक हम ब्रह्माण्ड के बारेमे सीखैत छी ओतेक एहसास होइत अछि जे हमरा बहुत किछु आबो नहि पता अछि
बिलकुल वैज्ञानिक सभक अन अनुसार ब्रह्मण्डक बहुत पैघ भाग एखन धरि रहस्य बनल अछि
सच कह ओ तऽ ब्लैक होल जेका विषय सुनकि बहुत आश्चर्य होइत छी
हँ ब्लैक होल एहन क्षेत्र होइत अछि जते गुरुत्वाकर्षण एतेक शक्तिशाली होइत अछि जे प्रकाश सेहो बाहर निकल नहि निकलि सकैत
हमरा लगैत छै जे ब्रह्मडक अध्ययन मानव बुद्धिमे सबसँ पैघ चुनौती सबमे से एक अछि
बिलकुल क्यूँकी अन्तरिक्षक दूरी समय आ संञचार अत्यन्त जटील छी
कलियए हम पहिलियौ जे वैज्ञानिक सब डाक मेटर डाक एनर्जी पर शोध करि रहल छथिन
हँ मानल जाइत अछि जे ब्रह्मण्डक अधिकांश भाग एहि रहसय मय तत्व सभसँ बनल अछि
सच कहू तो अंतरिक्ष अनुसंधान केवल वर्तमान लेल नहि बल्कि भविष्य लेल सेहो महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल भविष्य्यक पीढ़ी में नव ग्रह नव संसाधन आ नव तक तकनीकँ लाभ भेटैत सकैत अछि
हमरा लगैत अछि जे अन्तरिक्षमे जीवनक खोज मानव सभ्यताक लेल एक पैघ खोज होयत
हँ जे पृथ्वी बाहर जीवनक प्रमाण भेटैत मानव इतिहासक दिशा बदलि सकैत अछि
हं कल्हियम देखलियौ जे वैज्ञानिक श दुरस्त ग्रह सभक वातावरण अध्ययन करी रहल छथि
बिलकुल एहि अध्ययनसँ ई बुझबाक प्रयास एकल जा सकैत रहल अछि जे ओते जीवन सम्भव अ अछि या नहि
सच कहू तो अंतरिक्ष अभियानक सफलता से पूरा देश गर्व महसूस करैत अछि
हँ सफल मशीन बिक विज्ञान तकनीकी आ राष्ट्रीय क्षमता प्रतीक मानल जाइत अछि
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे युवा पीढ़ी के अंतरिक्ष विज्ञान में अधिक रुचि लेबाक चाही
बिल्कुल क्यूकि भविष्यमें विज्ञान आ तकनीक क्षेत्रमें बहुत अवसर उपलब्ध होयत
कल्हियो पढ़लियो जे अंतरिक्ष मिशन में हजारो वैज्ञानिक अभियन्ता मिल के कार्य करैत छथिन
हँ एहन मशीन टीमवर्क अनुशासन आ दीर्घकालीन योजना उत्कृष्ट उदाहरण होइत अछि
बिल्कुल बिल्कुल सच कहू त अंतरिक्ष अनुसन्धान मानव सीमाक विस्तार प्रयास अछि
बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य सदैव अपन सीमाके पार जा सकैत ज्ञात अज्ञात दुनिआँ के जानबाक कोशिश करैत रहल अछि
हमरा विश्वास अछि छी जे आने वाले समय में चद्रमा आ मंगल पर स्थायी मानव आधार स्थापित भए सकैत अछि
हँ वैज्ञानिकसभ एहि दिशा में लगातार शोध ओर प्रयोग करि रहल अछि
बिल्कुल सही कहलियौ अन्तरिक्ष अनुसन्धान केवल ग्रह नक्षत्र अध्यन नहि बल्कि मानव जिज्ञासा वैज्ञानिक प्रगति तकनीकी नवाचार भविष्यक संभावना प्रमाणक रहै छै आ मानव सभ्यता अगली अध्यापक खोजन एहन महान अभियान अछि जहहि से पूरा विश्व प्रणालैत अछि
कली हम एक डॉक्युमेन्ट्री देखलूँ जाहि में ब्रह्मण्डक उत्पत्ति पर चर्चा एकल जा रहल छल
बिल्कुल ब्रह्मण्क उत्पत्ति विज्ञानक सबसँ महत्वपूर्ण प्रश्न सब में से एक मानल जायत अछि
सच कहू त वैज्ञानिक सबक अनुसार ब्रह्मण्ड शुरुआत एक विशाल विस्फोटकसँ भेल छल
हँ ई सिद्धान्त के बिग बैंग सिद्धान्त कहल जायत अछि आ अधिकांश वैज्ञानिक एकरा स्वीकार करैत छथि
हमरा लागैत अछि जे समय आ अन्तरिक्ष शुरुआतक विषय बहुत रोचक अछि
बिल्कुल कियाकि एहि विषय पर अध्ययन करैत करैत हम अपन अस्तित्व के सेहो बेहतर ढ्ंग से बुझि सकैत छी
कल्हि हम पढ़लहुँ जे ब्रह्माण्ड लगातार फैलि रहल अछि
हँ वैज्ञानिक निरिक्षक से पता चलल अछि जे आकाश गंगा सब एक दोसर दूर जा रहल छथि
सच कहूतहु ई तथ्य सुनिके बहुत आश्चर्य होइत अछि
बिलकुल ब्रंह्मडक एतेक विशाल अछि जे मानव कल्पना से ओ एकर पूर्ण आकार बुझबा मे कठिनाई महसूस करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे अन्तरिछ दूरपीन आ सब आधुनिक विज्ञान महत्वपूर्ण उपलब्ध छथि
हँ एहि उपकरण सबक माध्यम से वैज्ञानिक अरबो प्रकाश भर दूर स्थित वस्तुक अध्ययन करै छथिन
काल्हि हम देखलो जे अन्तरिक्षमे हजारो उपग्रह पृथ्वीके चा चारू कात घूमि रहल छथि
बिल्कुल एई उपग्रह सबक कारण आधुनिक संचार आ नेवेगेशन प्रणाली सबक संभव बैर सकल अछि
सच कहु तो अंतरिक्ष अनुसन्धानक लाभ प्रत्यक्ष रूपसँ पृथ्वी पर सेहो देखबा लेल भेटक अछि
हँ मुसम पूर्वानुमान आपदा प्रबन्धन कृषि निगरानी आ संचार सेवा सभ एहिसँ लावान्वित होयत अछि
हमरा लगैत अछि जे भविष्यमे चन्द्रमा आ पर वैज्ञानिक शोध केंन्द्र स्थापित ए कल जा सकैत अछि
बिलकुल बहुत देरस संस्था एहि दिशा मे योजना बना रहल छथि
कैले हम पढ़लहुँ जे मंगल ग्रहपर मानव भेजबाक तैयारि सेहो चलि रहल अछि
हँ वैज्ञानिक सब एहन तकनीक विकसित करि रहल छथि जाहि से लम्बी अन्तरिक्ष यात्रा संभव भइ सकै
सच कहु त अन्तरिछ बिज्ञान युवा सब के बहुत प्रेरणा दैत अछि
बिल्कुल ई जिज्ञासा परिश्रम नवाचार आ वैज्ञानिक सोच विकसित करबा प्रेरणा दै अछी
हमरा विश्वास छी जे आनेव